हँ, आवाज आबि रहल अछि। की हालचाल?
की ठीक ठाक अपन कहू।
हँ हमरो बढ़िआं की करै छलहुँ एखन?
बस डेली रूटीनके काज।
ओ जलखै बनि गेलै?
हँ बच्चासभ गेलै इसकुल बच्चासभ लेल बनलै। आब अपन सभके तऽ लेट लगती।
की सोचने छियै की सब बनायब?
अखैन तऽ बनलैय य बेसनवला चीला आब दु फरिया कऽ नहि कहब एखन। दुपहरियामे दुपहरिया के बात सोचल जेतै हां।
बनबै छी तऽ डोसा तवा पर बनबै छियै कि जे रोटी बाला त कहबै अछि ओहि पर बनबै छीयै।
नहि दोसर तावा पर।
अच्छा हमरा तऽ ओहो पर चिपैक जाइया सठि जाइय। की केना बनेबै? अच्छा किछु ध्यान रखबाक अइ?
ओहि ओहिमे कनि सूजी मिला देल करियौ।
सूजी तऽ दैते छियै
हू तऽ चिपकै हम त एको रत्ती नहि चिपकैय या।
अच्छा नहि चिपकैया अच्छा भऽ सकैया हमर तब पुरान भऽ गेलै तैं की?
हँ नहि तऽ हमरो तऽ तब पुराने अछि हम नब कहां अछि लेकिन एको रति नहि हमरा चिपकैया।
अच्छा हँ हँ।
नॉन स्टिकवला छी?
हँ यैय नस्टीक छी। हेलो हँ हँ आवाज जाय या? हेलो आवाज नहि जा रहल अछि। हेलो हेलो